हेलो हँ
एक मिनट चौवन सेकंड स स्टार्ट भेलैया कॉल तखनका जुटि गेलै बुझाइया
नहि हमरामे एगारहे सेकेंड देखाबै छै
ओ ठीक छै अथी कहलौं की जे पढ़लियै पढ़लियै कथी हँ पढ़लियै स्टार्टींग मे पढ़ने छलियै मैथ्स फेर मैथ मे कनि फेर बेसिक मैथ पढ़लियै फेर एकटा कनि एक घंटा एडवांस मैथ और एडवांस मैथ पढ़लाके बाद कनि फिजिक्स आ फिजिक्सके बाद कनि बायोलॉजी और बायोलॉजी के बाद फेर ओ बौआके लेल कनि रोमन पढ़लियै तऽ ओकर बाद ओकरा पढ़ेलियै तऽ उएहसभ
आ काज की सब केलखिन हैं
काज एज यूजवल घर बहारनाई कहलो सोमन अथि राजन चाचा मुरही मुरथी कि कहै छै झिल्ली लऽ जेतै दिल्ली कोन वला हाट परका झिल्ली तरल
हँ हँ पचास रुपया के दऽ अबही एक पचीस बीस कते देलखिन एक दस रुपया के चारि गो देलकैन हेँ पचास रुपया के लेलखिन हँ
तिया नहि हेतै ओहि दिन तक
हँ तऽ ओ अपन खेथिन ओ कें नहि तऽ ओ अपन कैंटीन मे रहैत छथिन तऽ हुनका ई सब नहि मिलैत छनि ओतऽ अपन लऽ गेलखिन हे
अच्छा तऽ मतलब कनि दोस्तो सब क हुनकर ऐंगे तऽ से त कनि लेटे दबाकऽ लऽ जेतै कत्तोस खरीद कऽ
परसू जेथिन ने
छौ आ ओ जे भेजलि रहे ने आर्थिक सर्वेक्षण वला नोट से ओ वला ओक नोट करबै तकर बाद ओकरा याद कऽ क फेर की क्वेश्चन करबै
हँं तऽ तू क्लासे करेै हमरा पास नोट्स छै दू एक मन उहए पढ़ लिय बाकी एम सी क्यों क्यू बला एकटा क्लास कऽ लियै
ओ ती टा लिंक भेजने छल कथि कथि के एकटा ई बला देखलु है ओरो नहि देखले यऽ
एगो यूनियन बजट के भेजने छिय एकटा बिहार बजट के एकटा बिहार इकोनॉमिक सर्वे के यूनियन इोनॉमिक सर्वे के नहि भेजलियै ओकरा बुक मे
हॅं आर आर तू की सब पढ़ले हैं
हम किछ नहि पढ़लियै हम किछ नहि पढ़लियै हम पढ़लियै बस बायोमे काल्हिे रातिमे पढ़ने रही तऽ ओकरा टेस्ट देने छलियै आओर फेर आइ करेंट अफेयर पढ़ने छलियै एकटा जनवरीे दू हजार छब्बीस के
हँ
ओर ओर और फेर ई जोग्रफी पढ़ने छलिय और आब जेबै तऽ करेंट करेंट एखन हिस्ट्रीके टेस्ट दैतियै लेकिन ओ टाइम खतम भऽ गेल छलैया
टेस्ट कथी मतलब अथी पर भैया वला पर ऐप क्वीज हं टेलीग्राम ओ हँ नै हमहुँ जाइ छी कनि उ लिखबे आब तोरा कॉपी मे से कनि बायोलॉजी कनि मनि किछु डीजिट जे मतलब क्लास क्लास एहि लेल कऽ लेलियै कि रातति के नेट नहि चलैत रहल ता दुआरे अपने पहिे कऽ लेलिय आर लिखक क रहते तऽ लिख लेबै बस तकर बाद फेर कनि कनि केमिस्ट्री पढ़बै अथ बुकसँ लुसेंट सँ आ तकर बाद फेर कनि जोग्रफी आर कनि हिट्री टाइमिलतै त हिस्ट्री दुूनो पढ़ब ने तऽ एकटा को नो
ओ हमर तऽ एकेटा दुइए टा सब्जेक्ट मे दिन बित
लेली त इहो पढ़ऽ मे करेंटो अफेर्य छै पढ़ के लेल तऽ कहबे ने केलिय तऽह हे त आर आइ कनि ओ वाला जे छै सितम्बर वला लास्ट वलाकल्हिना डाउनलोड केलियै तऽ एक घंटाे केलिय एक घंटा बाकी छै उएहऽ कलेबे नहि हैते तऽ तऽ सितमबर दू हजार पच्चीस
उम्ह दिसम्बरसँ लऽ ओम्हर ओतेक जादा फोकस नहि करै दिसम्बरसँऽ जुलाइ तक कनि ज्यादा ध्यान दहीन ताकि ई नब्बे परसेंट क्वेेश्चन इम्हरेसँ आबै छै बस दस पन्द्रह परसेन्ट ओम्हर सँ पूछि लै छै
लेकिन देखिन अपन ई तोहर नेट कते नीक कनेकटिविटी छौ आर अपन वाईफाई वाला कते बेकार चलैत रहै छै
हू
देखलियै ने कतेक नीक अच्छासँ बात भऽ रहल छै आब जहिया करब ने तऽ इएह नेट यूज आब जे इहै करबो त इएह नेटके यूज करब
हँ हँ हूँ कॉलेज मे एडमिशन भऽ गेलै बहुते जाद्दा बड़का प्रोसेस छलै
तऽ आब कहिआ बैजेलक एऻ
एखन बजेलखिन हे ने बस नम्बर लऽ लेने छथिन सर लिखवा लेने छथिन एगो पेज पर आओर नामो लिख देले छथिन शायद हमरा लागेएा जे सर ग्रुप बनबे
ओएह बनबेबे कर बनबेब करे छै जूहीयो सब क्रमेस्टी वला ग्रुप सब बनल सबटा हमरा बताब रहै यऽ अखनो ई सब
हॅं एकटा ग्रुप ओ ग्रुपे बनेथिन सर आ ओहिसँ पहिले हेतै तऽ एक दिन एतय आइडेंटी कार्ड लाबल लेल जाय पड़त
हँ हँ
आइडेंटी कार्ड यए कम पाच आ इ यो जूही दिदीसँ कनि पुछि लियौ हून जे ओहो ड्रेस लेने छथिन कि
ड्रेस हाथ के एक दिन स्टेटस लगेने रहे ने तऽ बस पैर के सीन सब आयल रहे तऽ लागे छै ने सब ड्रेस पहिरने छै
हँ तऽ ओहि दिन तऽ हमहूँ देखने रहियै हुनका स्टेटस बाँकी ओ पूजो ने छलै हमरे साथे गेल रहे मधुबनी तऽ ओ लने रहैऽ हमरा प्रेस के काज हय त हम ओकरासँ लऽ सकैत छी से लेकिन रिया नहि लेने छै ओरा लए कोनो एहन जरुरी नहि अछि
कथी रिया रिया नहि लेने छै हँ तऽ ज नहि हँ तऽ अग एहनह एग्जाम तेग्जाम हे तऽ ल लिहे ओकर सब बला नहि तऽ अपन जे इच्छा हो रह अपन जे म होन जे मम्मी
नहि हम ने लेबय ड्रेस से हम
सियाबऽ पड़तौ तऽ उह चारि पाँच सए रुपया सियाबऽ लगतौ उहे जे किछ
नहि सियाई नहि सात सौ आठ सौ के पूजा खरीदने रहै रेडीमेड
अच्छा रेडीमेडे लऽ लेने रहै लेकिन ओहो ड्रेस नीक नीक लागैत रहैत छै पहिरने रहैत छै तऽ
हँ वहाइट कलर के आओर ग्रे कलर के छै
हँ हमरा नीक लागैत रहै आ ओहो शायद हुनको सुमितो भईया कनिया तऽ हुनको तऽ हम देखै छलियै फोटो ओकर रूपाके अथी पर स्टेटस पर हुनकर
कनि अपन सियाल रहै छै तऽ कनी जादा नीक रहै छै रेडीमेड मे रहै छै ने तऽ कनि कलर वगैरह सभ
हँ तऽ देखियौ सहीमे मतलब देखे छी हमर कतेक मजबूत छै ओ ओला ओमे तऽ प्त फेेक देने छियै अच्छा चल तऽ दुकानो गेल छलिय शंभुओ दुकान
हँ शम्भु दोकान गेल छलियै सामानसभ लेयके छलै तिल तेल अगरबत्ती
ह देखलु देखलु सबगोटा सवार भकेले स्कूटी पर हम गेल छले दुकान
ओ सब आदमी नहि छलियै ओ बुलर बाबा छलखिन हमरा हम सुमन चच्चा बाबा हाट गेल छलियै तऽ सुमन चाचा ओ भुलर बाबा रुकल छलखिन हे हमर दुनू के सामान बाकी छले लेब के हाट पर तऽ हम फेर सुमन चचा कहलखिन कि राजन चाचाक लऽ कऽ जे तू आ छोटी चलि जाउ स्कूटीसँ समान लक हम आ भुलर बाबा चल लथ ओ दुनू आबि जेतथिन ह तऽ ओ भुलर बाबा के झोड़ा हमरे सब लग दऽ देलखिन तऽ ओ बाबा सोचलखिन की ओ हुनका पहिले कते हाट पर कहि देबाक चाही ने जे हमरा पास आब सामान नहि त हमरा कोनो चौक पर काज हम चौको पर कऽ लेबऽ जाई छी ओ बेचारा के ओ बेचाराे पीपर गाछ लग आबि कऽ कहैत छथिन जे तू आब चलि जा पैदले आ हमरा सभ क कोनो काज य हम चलि जाब सुमन चा हुनका चलते बेचारा स्कूटी पर नहि एलै पैदले चलकि एलैथ आ तै के बाद फेर सुमनचा संस्कृत विद्यालय के पुल के पास छलखिन ठार तऽ हमसभ फेर कहलनि बैसे जाउ तहन पैरे आयब ताहिसँ नीक
अच्छा संस्कृत विद्यालय पढ़त तहन लास्टमे तु सब एलहिन तऽ फेर लऽ क आबि गेलहिन
हं
ओ आँ
ओनाहि ते हमर पर कटाएले छले तऽ नीके छलै सुमन ओ राजन चलि गेल छलखिन हँ हँ ठीक छै हेलो हेलो हेलो कटि गेलयो हम सोलह सत्रहे सेकेंड देखाबै छै सोलह सेकेंडस ऊपर चलते छै